दीदी
हँ खूब खुश रहू बौआ सब ठीके छै अहाँ सबके समाचार केना छै
हँ हमे भी सभ नीक छियै जेना बढ दिन बाद अहाँ कॉल केलहुँ कोनो खास बात
हँ नहि नहि बौआ एकटा ई छै पूजा पाठ छलैया हमर घरमे ठीक छै तऽ ओकरेमे हम छलहुँ कनिक बिजी बुझलहुँ हँ तऽ अहाँके हम नहि कऽ सकलहुँ आ पूजा पाठ छलेया बौआ एकटा घर बनले छी एकेटा रूम बनेले छी तऽ ओकरे मे पूजा करबेलहु हँ तऽ हम
कसरा गेलो
नहि नहि बिसरलहु बौआ बड पैघ पूजा नहि छलैया एकटा स तनारायण भगवान के पूजा कर लेलहु कहलहुं की देखियौ नया रूम छै रेंट लगी देबे वला छियै तो किया एहने छोड़बै देखियो कोई एते जेते तो पहले पूजा पाठ हो जाइ छै तऽ कनीक नीमन लागै छै ओ सब देखे
हँ हँ हँ
हँ तऽ हम सोचलहुँ कि नहि ई पूजा पाठ करबा दै छियै तऽ एकेटा रूम बनयले छी एकटा रूम छै आ ओकरे में कनिक छोट छन किचेन बनेले छी आ लेट्रिन बाथरूम हम तऽ जानबे करै छी कि सबका सबटा के एके मे छै दूटा लैट्रिन बाथरूम के हँ ओकरे मे पाँच गो छै रेंटर तऽ एकटा दूठो मे जाबै छै दूठो एकटा मे जाई छै आ तीनटा एकटा मे जाई छै
ओ
तो कॉमन लैट्रिन बाथरूम रखल छी
ओ चलू ठीके छै तऽ नीकसँ भऽ गेल पूजा पाठ
हँ हँ हँ बौआ नीके से भेल तऽ ए से हम हँ बहुत कोइ क हम नहि पुछलियै बस जे लगमे रहथिन सब अपन पर पड़ोसी सब हँ हँ से हुनके सभके कहलहुँ आ पूजा पाठ कऽ कऽ आ निपटा देलहुँ
नहि ठीक कहलो दीदी जे अथी बंडा घर ठीक नीक नहि होबै छै जेना पूजा पाठ भऽ गेल ने तऽ अहाँ निश्चिन्त हो गेल
हँ नहि देखियौ नया नया घर छै ने सखी ए बौआ नया घर रहै छै तऽ ओकरामे दिक्कत नहि होइ छै पूजा पाठ करबा लेबैके चाही कहै छै कि देखियौ सब सबकथन भगवानेके आगमन होबाके चाही तब सभटा काज होवै छै शुभ शुभ
शुभ शुभ सही कहलौ दीदी
हँ स्ता करबा लेलियै यऽ और अहाँ सबके की हाल समाचार बौआ अहाँ सबके कोनो नया समाचार नहि छै
नअ हमरा हम भी घर घर दुरा मे हाथ लगेने छियै जेना देखु ने अभी तऽ एकटा टा काम धीरे धीरे होबै छै
अभी तनीक समय लागत तऽ अहाँके खुशखबरी हमहुँ देब
अच्छा अच्छा तब त बड़ नीक बौआ बड़ जरूरीयो रहै देखियौ बच्चा सब आब पैघ होबै छै तऽ एकटा रूममे तऽ अहूँके नहि होबै छै
हुं जेना दिक्कत तऽ होवे छै अब अपन तऽ अपने ने कहलाइ छै अच्छा दीदी जेना एकटा रहै चाहे दूटा रहै
नहि नहि बौआ ई तऽ नीके कहै छी अहाँ देखियौ अपन घर मे रहै छै तऽ आदमी नूनो रोटी खाइ छै ने तऽ कोई बुझे बोले भूके वाला नहि रहे छै बुझलों या देखे वाला नहि छै छै लेकिन जे अहाँ रेंट के घर मे खैबै अहाँ देखियौ दू तरंग के अगर सब्जी बना के खेबै तकरो आँख लागे छै मालिक के के आँय हमसभ एकेटा सब्जीसँ खा लैत छी आ देखियौ तऽ हमर घरमे रेंटमे रहै छै से दू टा सब्जी खाई छै आजे अहाँ कभी जे मन नहि रहै छै तऽ आदमी जे दूध नूनोू रोटी खा लै छै आ से देख लेत अहाँके तऽ की बाजत कि ऐं किछु रोजिए नहि छै तऽ केना खेतै खाना मगर देखियौ कोइयो चीजमे अहाँके पोसाइ नहि परि देैतै
सही कहलहु दीदी आ फेर किराया के घर तो किराये के ने होबै छै जेना अपन बाल बुतरु पैघ हो रहल छै तऽ अब अपन एगो स्थान तो चाही ने
हँ हँ आओर पर परिवारक संगरहत तऽ देखियौ सुरक्षा के दृष्टि से भी एकटा नीके रहत
आ घर परिवार के संस्कारो तऽ आबे छै बाल बुतरु मे जेना दादा दादी के प्यार चाचा चाची के प्यार फुआ फूफा के आशीर्वाद स्तू मिलैत छै
सभ मिलै छै सब मिलै छै सभटा भेटै छै
तऽ बालो बुतरू सिखथिन क ज्वइंट परिवार मे संयुक्त परि परिवारमे कैसे रहैके पड़ै छै
हँ हँ सभटा सीखै छै सही कहलहु नहि वही तऽ कहलहुँ सखी बौआ की जानै छियै अ जे अभी ई छै अभी कतहु अहाँ जाय होतियै तऽ चाहे तो बौआ सबके संगमे लेके जाइयौ आ नहि तऽ फेर छोड़बै घर मे तऽ अहाँके मन एते लागल रहत कि बच्चा सब केहन छै की करै छै नीक छै कि नहि छै कोइ आबि गेलै नहि कोइ कोइ ऐं किछ कयले तक नहि तऽ ओ सभना मन लागल रहै छै
हमर जे छोट बेटी छथिन ने तो तनी ज्यादे नटखट छथिन हुनका पर ज्यादे हमरा मन लगल रहे छै जे अगर अकेले घर मे छोड़ के निकलब तऽ ओकरे पे जाादे ध्यान लगल रहे छै
लागल रहैत छै होबे करैत छै से बौआ आ तऽ वही तऽ कहलहुँ आ जे अपन घरमे रहत तऽ देखियौ की होइत छै कि दादा दादी नहि पुछलक तऽ कमसँ कम आँखसँ तऽ देखैत छै
देखै छै सही कहलू
आ कहियो जे अंजान आदमी रहत तऽ सेकरा आबओमे डर लागत कि ओतेक ओतेक जे आदमी छै से केना हम चलि जाइया बच्चा लग सभमे हू से तऽ
हूं पैघ परिवार छै हमरा आर के पैघ परिवार छै छओ गोतनी हमर सास जे रह छथिन तब बताउ आ एक जे अगह रहै छथिन तऽ बालो बच्चा के नीक लागत जेना अपन परिवार के बीच मे जे सुख मिलै छै ओ अकेला मे न भेटाई छै
नय नय पर्वो त्यौहारके जानै छियै बड़ सुन्दर लागै छै पर्व परिवार परिवार सङ्ग पर्वो त्यौहारमे देखियौ छोटो सन पर पर्व रहै छै ने पर्व त्यौहार आ परिवार सङ्ग जे रहबै से लागत कि केहन सुन्दर सभटा एकदम उत्साह लागै छै आ अकेला मे देखियौ करते रहबै करते रहबै कामे मे अहाँके सब टा समय खतम हो जाइ छै न सजे के मन करै छै ने धजे के मन करै छै कोना के खाली दिन बीतै छै
सही केहलौ अहाँ
से तऽ बुझबे करै छी सखि बौआ नय ठिक केलौ अहाँ घर बनेलहु हमरा बड् खुशी अछि हम बड् प्रसन्न भेलहु अहाँ के सुइन क नय नीक केलौ बौआ देखि समय दिन आब ओहन नहि रहले कि अहाँ केकरो लग मे अपन बाल बच्चा के छोड़ सकै छी
नै न न अब सब दिन वही सब सोचके तऽ सोचलो कि ना
हाँ आब तो एहन कलयुग आब आयल छै की आदमी सोचे छै कि देखियौ बापो भाय लेल लगमे अपन बाल बच्चा सुरक्षित नहि अछि देखबे करै छी कलयुग के मार्ग
समाजके जे भी छै से तो हमरो आर के मालूम छै आओर अहाँके भी मालूम छै यहां के खोज खबर
सब सब ई समय के मारल छै बौआ सब ई समय के मारल छै कोना के बस भगवान से मनबै छियै की हे भगवान जे बाल बच्चा देलहुं हें से सबके नीक से रखू आ नीक
नीक सु
लड़का रहै चाहे लड़की रहै सबटा के् हँ सबके नीक बुद्धि मति दियौ कि सबटा अपन काज नीक से निपटाबे आ की बौआ सभ घरके काम भेल छै की अहाँके हमरा सभ
हाँ दीदी हमरा तऽ तनिक हाँ हमरा तऽ सब्रे ही सभ काज भ भऽ जाइ छै ने बाल बुतरूके इसकुल पठाय देलौ मालिक के भी ड्यूटी प ठाय देलहुँ आब आब तनिक मूँग फुलेले रहलहुँ साँझके
अच्छा अच्छा
हँ कनिक ओकरा भाप क और चना मूंग दुनू संगे रहै तऽ भाप क प्याज आ हरियर मिर् चाय से छौक लगा क हलका सा नून दे क ऐसने भूंज देलोह से वही ले के बैसल छियै खाय लए अहाँ से गप करै छियै आ वही मूंगबत से खाय छियै बड नीक लगे छै हमरा आर के ऐसे सादा
हँ आ बड सुन्दरो होइ छै बड ओकरा मे ताकतो होइ छै बड नीक करै छै बुआ आ हम तऽ देखियौ ने सोस्थे रह जाइ छी हमर मालिको ला के रखलके छथिन के कनिक ओकरा बना दियौ बेल करियौ बच्चास सभ खेतै तऽ ओकर देखियौ जे हरा मूँंग रहै छै ओकरा मे बड प्रो टिन विटामिन रहै छै लेकिन की कहबै हम कनिक ई हो जाइ छियै
आ जाने छियै दीदी ओरो खाय के एगो नियम होबे छै जेना अगर भून के खाय तऽ ओकर प्रोटीन घट जायत जेना अगर फुला कऽ आ अंकुरित करके खायब तऽ ओकर प्रोटीन दू गुना बढ़ जाइत छै
अच्छा। नहि बुझै छियै बौआ आइ कल्हिके सभ बच्चाके मुँह चिक्कन रहै छै बुझलहुँ जे भुजि देबै तऽ भले रोटी-उटी सङ्गे या ककरो सङ्गे खा भी लायत। आ जे सोचबै कि अहाँ ओकरा हम फुला कऽ दऽ दै छी। से खेले तऽ नहि से खाइत छै। से मुँहमे गड़ै छै ओ सभके।
नहि, हमरा आर घरमे तऽ एकर मालिक हमर मालिक। कऽ भी आ दुनू बेटीकऽ भी नीकसँ छोटमे। महीन प्याज काटि कऽ, टमाटर, खीरा ई सभ काटि कऽ, तनिक चाट मसाला आ नून। जरूरी सभ क केकरा जेकाँ बनत, जे बनत से बना देब ने हमर सभ। परिवारमे हुनका नहि, सभसँ बेसी एकदम नीकसँ खा लै छथिन। हमरे मुँहमे नहि घुसे छै। हँ, हमरे मुँहमें नहि घुसे छै तऽ हमे तनी भुज खाई छियै
अच्छा अच्छा, से सभ बात नै नय बौआ तब तऽ
मुंगवा हरियान लगै छै।
नहि हमरा तऽ नीक लागै छै बौआ, हम झूठ नहि कहब हम जे जाइ छियै सफरमे। ई ट्रेन बरेनमें आ जे भेटे छै तऽ हम तो दू बार लेके आ आरामसे खा ले छी हमरा कच्चा चना कच्चा मूंग अकुरित वाला जे रहे छै।
हू हू, हूँ
हमरा बड्ड नीक लागैत छै।
हँ, आ पीठो भरल रहे छै देरी लए। शरीर लगी भऽ नीक होबे छै, स्वादो भी नीक होबे छै
हँ, तऽ हम कुछ नहि खाय छी जल्दी ट्रेनमे एकटा चाय पिलौ लाल चाय हमरा ट्रेके बढ नीक लागै छै आ एकटा हम हँ, जे लाल चाय भेटय नय छै।
हँ, हँ, मसाला चाय जे नीबू चाय जे देवे छै।
हँ, हँ कन बेसी कऽ मसाला डलबा दैत छियै। तनिके निम्बू आ तखन हम ओकरा पियै छियै। हमरा ट्रेनके एगो चाय बौआ। आ ओ अंकुरित वाला जे रहे छै मूंग से हमरा बड्ड पसन्द अछि। खूब खाइ छियै।
हू हू
आ एकटा झरमुर्हि खाय छियै हम एहि सभ खाय लेल हँ, ट्रेनमे बैसै छी।
उ जे अचार मसाला सौंदके बनबै छै ने बड निक स्वाद लगे छै
आ जानै छियै बौआ घरमे कहनो बनाबै छियै तऽ ओहन स्वाद नै लागै छै आ देखियौ ओ सभ किछ नहि डालै छै खाली एकटा मुर्हि डालै छै आ कनि मनि प्याज टमाटर ईसभ डाल देलक आ ओकरेमे देखियौ ओकर स्वाद बड्ड निक लागैत छै।
तनिक ओकरा। मे चार मसाला डाल देलो आऔर सरसो के तेल डाल देलौ
बस बस। हँ, आ किछु डाले छै किछु नहि डालैत छै आखिर भी देखियौ नीक लागै छै सभके हाथ
हू हँ, याहू सही कहलहुँ जेना हर जे चीज अहाँ हमेशा बनायबने तऽ ओकर स्वाद तनिक निखरते जाइ छै
हँ हँ हँ। ई तऽ होबे करे छै, ह अहाँके खान पियन तऽ बने गेल बौआ।
दिनमे एक दिन
हँ, हम तऽ पूछैत छी अहाँकेँ तऽ खान पियन बनल छै हम कनि आज पछुआएल छियै बौआ। तऽ हम तऽ सोचलहुँ हाल समाचार ले लै छी तऽ आब हाल समाचार अहाँके हमरा भुज नहि बौआ काज अ भेल छै झाड़ू बहारू भेल छै नाश्ता पानी भेल छै लेकिन अब जे हम नहयले नय छी तऽ जाय छीय हम कनिक अ स्नान उस्नान कर ले छी क पूजा पाठ के करबाद के चाही ने समयसँ हँ हँ
यहाँ सब काज निप टा के कॉल करब तब गप करल जाय
अ ठीक छै बौआ ठीक छै ठीक राखै